कह
हँ
हू प्रणाम
हँ हँ हँ एक निन पुरि परा ह गठि गेलियै
हँ एक निन पूरा भके उठ गेल
हसबेंड वाला ई नम्बर है नहि नहि हम असाइनमेंट लिखल रहं
ओ एगो आरो बहीन छलै त ओकरो काम करलियए गा हम कर दै छ तो आर से नहि होइ छै ने तऽ हमरि पास बहुत आर बात करेनहार छै
हँ हमरो बचले है पहुँचबै
नहि आ पर फेर कर लेब कखनो बात एहो नम्बर पर
हँ हँ त खाना पीना खइ लब
तऽ ओ खाइी जाइ छलियै
खा लेलियै
नहि खइये छली
अच्छा खारहल ह हम मह हम तास वगरे ख असाइनमेंट लिखे रह गरम कोन ए द आउ
नहि तनी हसबेंड हसब जेहाथ मे काम छल करै छलखिन ने टाइल्स वाला मे ओकरे एगो आरो गोदाम छलै दरवज्जो के तऽ ओहे दरवज्जा वाला मे आग लगि गेल छले तऽ गेलखिन हसबेंड देखै लए पूरा दमकल आर एले छले त हम जगले छियै
हं
बड़ा बर्बादी भए गेलै सारा दरवज्जा जड़ के जरि गेलै ओते गोदाम मे
कहाँ कहाँ त कहाँ तक अच्छा पटना ग गए गेल छथिन
हम पटने रहै छलै ने
अच्छा पटना मे रहै छियै
हँ
अच्छा
भए लेकिन वएह छलियै हम पटने मे
प्रॉपर पटना सिटी मे
ह नहि प्रोपर पटना सिटीमे नहि प्र्थना दानापुर जने छै ने ह दानापुर जा छै स्टेशन पर उतरब ओर तऽ एक
हँ हँ ग‌ए हँ हँ गेलल छे दानापुर ह क थड़ा दूर इए अ छैइ छै ओ भ
हू
ह्म
ह काम कर ह ने त अहीै
बउ आ लोकोग सुत रहल ह
ह ब‌उ आ सुति गेल छै
सुति रहल
हँ सुइत गेल
आ बढ़िया ह नहि त ओहो परेशान कर
ह सुति गेल छल जा क देखै छियै कोनो आदमी ऑनलाइन छलखिन तऽ कॉल करबै नहि होथिन त बहिने से बात करै छलै तऽ बहन हम नहि करबौ हम कहल लेब बैठले रहबे
हँ तऽ सब बहन ओहें रहै छै ह
नहि तऽ लॉगन कहीसँ कर सकलियै ने ओ टी पी बता देलकै लॉगन हम अपना मोबाइलमे ओकरो मोबाइलमे लॉगन है हमरो मोबाइलमे लॉगन है कखनो ओहो कर सकलियै कख
अच्छा वहाँ एड एड जो रहै हय वहीं पर लग कर सकैत छै
ह नया ख ता जे नहि है
हँ सेटिंगमेज क
नम्बर जोर के कर सकलियै बस टाककरा आयल रह छल
हू
कलमे अहाँके आओरो फोन अ तऽ कर सकली हे बस
हँ हमर घरमे फोन है
कार्या एप डाउनलोड कर ले जे गूगल फोर्म नहि हय अथिमे काम पता भर ओ नाम पता भए देबै ओ नामसँ पर दोसरो नंबर पर च सकलिय
हँ हँ
एगो मोबाइल मे नहि
ए गो मोबाइल में की बोलियए
मतलब एको मोबाइल मे होइ छै ने कते आदमीे दूगो तीन गो नंबर रहै छलै दूो नंबर तीनगो नंबर कर सकल क
हँ समझ गेलौ लेकिन ने एक एक नम्बरसँ ने पाँचे बार बात होइ हा पाँचसँ छओ बार गूगल मीटिंग नहि होल ग ओहिमे बतायल गेल रह
हँ त नहि समझजो तऽ नहि समझ नहिता नंबर से पाँच बार बात होताै एक जैस अहाँके मोबाइल वाँ डोली कुमारी एक आदमी से पाँच गो बात कर स त हम त फेर अंशु कुमारी के नाम से बात फेर ली मौसम कुमारी के तऽ बदल
हँ हँ हमरा नहि ने पता रहै र तऽखन आ जेना हम ओहिप कॉल करे रहौ अहाँके उठबे रहियै कटि जाय रहे बिना बात करने ह सबमीट हो जाय रहै प्रॉब्लम हो जाय आ एऐना अलग अलग नम्बर से बात करब अपने के मोबाइल दू तीनगो नम्बर है तब ठीक रहत डोली कुमारी वलास पूरा होइए गेल
चौदह न चौदह नंबर भए ल छलियै ओ अपन नहि करियै कॉल
करलियै रऽ ह एक बार अपने से ओहे नंबर पर बात ोल न
ओ
आ ओकर बाद करलहुं रहो तऽ एगो नम्बर पर करलहु रहो तो बोल रहे हम अभी पढ़ रहे हैं
हू हू ब तने बात करलेले ने
उसके बाद कहाँ बात होल नम्बर से
तऽ सिम्पल काल के ले रहै कार्या से के ले रहहियै
नहि नहि सिम्पल कौल बोलौ न दू बार उ बोललै एक बार तू रिप्लाइ नहि ओ करराल
ओ छ ओह छ ओह छ की बैहन छलै
अच्छा
तऽ ओकरा कहलै कि दिनेमे कॉल कलखुन तऽ हमे पढ़ै रहलियै तऽ नहि बात भेलै आ राततिमे कहाँ कहलखुन शाममे करथुन तब ने
ह ओ हुनकर कौल कार्य पूरा होइ गेल की
ह भ गेल छलै हमही तऽ कैर देलियै
तब हमरे करे पड़ती है ने
ह खादी अहींके कड़ै के
कालहि शाम क नहि तऽ ओ जखन फ्री रहथिन
ओकरा मैसेज आ पूछम आप कखनी फिरीरह ते है ओ टाइम बता दीजिय हम कौल करेंगे
हँ हँ हँ तब ठीक रह
हू अ फेर क लेब
अभी त ओ कार्य पूरा हो जा
ह
ओ
ह
तब आओर बतैयौ तब अपने पटनामे अभी कोनो अइसन किछु करै नहि छियै बच्चे लोक सम्हारै छै
बस काम अभी नहि कर रहल छी
लेकिन पढ़ल लिखल तऽ छियै आब अपने कर सकै छियै
करबै सोच बौआ तन बहुत छोट बौआ सब सेयान हो जाइ छै ने त घरकें प्रॉब्लम मेफंस गेल छी ने
त न कर नेे लेलियै हन अपने
हँ ग्रुजेशन कहले छी
हुँ
कहलिए प्रॉब्लम छौ हूँ नहि हिन्दी स सइकोलॉजी अनोर्स
अच्छा साइकलॉजी हँ बढ़िआँ है
छोटका बौआ हमर भेल छलै ने ओकरा बीमारी भेल छलै समझलियै अ खाली सीमिया जाने खाली सिमिया पढ़लिय भी मे ओ होइ छलै ने खाय ले से यहाँ एगो जनिटिका कारि भाई छै हेलय जय खादी कामिन मतलब मतलब बंसज बीमारी भेलै ओ
हँ हँ जनलेटर आर मे मारे
ओहिमे भए जा क़हलकय की से मतलब कि अगर कोइ माइ
लक्षन की ह ओकर
ब्लड न बनै छै
हँ छय
कहथिन मतलब लड़का माइनर से लड़कीयो माइनर तऽ दूगो माइनर हलमिया आपस मे शादी के बस प्लान नहि कर सकलकिन हन हुनका मेजर थालसिमियां बच्चा हो सकलै ह तऽ शायद बौआ के पप्पा के भी माइनर थालसिमिया रहै आ हमरो मे माइनर थालसिमिया रहै माइनर थालसिमिया मे पता नहि चलै छै कि हँ कुछ भी ब्लड उल्ड के अहाँके कमी न दे पते न चलतेै तऽ कभी कैसे जाना आ वही दुनू आदमी माइनर माइनर माइनर माइनर मिलै न बा हमर बेटा मेजर थालसिमियां हो गेलै
अरे
उसको अ ओकरा ओकरामे तऽ ना परेशान जब से उ पैदा लेलकै न तब से हम खाली पैसा फेक रहलियै हर एक महिना पर दू महिना पर ब्लड चढ़बै छियै जब भी भी पूरा ब्लड खतम होलै आब दू चार दिनमे जाइम फेर ब्लड चढ़ाबे ओकरा
अरे तब तऽ बहुत पतला उतला होत
हँ दुबले पतला हय देखैमे अहाँके डैड साल के हय देखै मे बहुत अच्छा अच्छा लगै छै फोटो भेजब ने आ बेटी के नहि है आ बेटा भए गेल छेलै हमरा बहुत परेशान आ ओकरा मतलब डॉक् टर ऐसन ऐसन बात कहलकै नै न से बहुत हमरा टेंशन बनल रहै छलै
हँ हँ तब तऽ ख्याल रखनाइ जरूरी हय
हँ कहलखिन की से ब्लड चढ़ा के इसको बीसे साल तक जिन्दा रखिएगा बताइए आँख से आप बीस साल पोसियेगा इसको और बीस साल बाद आपके सामने आपका लड़का डेथ करेगा तो आपको अच्छा नहि लगेगा बर्दाश्त बर्दाश्त पाइएगा उससे अच्छा है कि इसको बोन मैरो करबा दीजे बोन मैरो
अरे
हम बोनमैरो जे एकरा अन्दर जे कोशिका खराब कोशिका हय
हँ हँ ओकरा ट्रांसफर कर देल
मारके आत दोसर क्वेश्चन कटा लेल जीतय
ह ह ऑपरेशन ऑपरेशन हो त
अपरेशन नहि भी हो ओ अथी मतलब उ सिर्फ ब्लडे डाले छै निडिल मोटा निडिल रहय छै रीढ़ मे डालतेै पीछे बेहोश करके डालतेै कोइ चीर फार कर दे बस सुइया के द्वारा ही लड़ाइ छै हँ लेकिन ओहो में दिक्कत ई भेल छले की मैच करे के चाहिये ओकर पापा या फिर ओकर बहिन से मैच करतै या फिर आओर कोइ बच्चा हमरा होतै तऽ ओकरेसँ मैच करतै दोसरके नहि मैच दोसरको दोसर से मैच भी करते तऽ अहाँ कते आदमी के एगो आदमी के चेक कराबेके पन्द्रह हजार रुपआ है ऐसन हम कितना आदमी के जबाक अगर दस म मैक्सिमम हम अगर दस आदमी लेके चलि रहलियै कि ठीक हे दस आदमी के हम मैच करबा क देखबै तऽ ओमे दस आदमी मे चानंस भी न हय आओर डेढ़ लाख रुपआ खर्चा भी है
आरे
आओर ओकर आ ऊ आ मैच करला के बाद भी पच्चीस लाख रुपआ खर्चा है ओकरा अथी मे मतलब करबाबे मे ताहि दुआरे बहुत टेंशन मे रहैत छै
आओर अभी तऽ कखन चला चढ़ए है ब्लड
ब तक ब्लड एक एक यूनिट चढ़ै छलै पाँच बार
ह मतलब केकर क्रोच लए क या अपने
ब्लड कोनो वालला मतलब जे ग्रुप एकर है न ओ ग्रु के चारबै छै बी पॉजिटिवौआ के तऽ बी परसे के बलड एकरा सरकार हमर ए पॉजिटिव हय बौआ के पप्पाके बी पॉजिटिव हय
हँ अच्छा
तऽ आब ई एहि सरकार कार्ड बना कऽ दए देलकै हँ सरकार तऽ ओकरे थ्रू एकरा सरकारी ब्लड मिलै छै मतलब सरकारके तरफसँ ही ब्लड मिलै छै बस जा के चढावे के हय के छै आ जबले नहि जनै छलियै तबले तऽ हम ए दस दस हजार के ब्लड कीन के चढ़ैली ह बेटा टा के हम अप
हँ हँ हँ हँ